भाभी।
जी, जय झूलेलाल हलो जी भाभी, जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल।
कीअं वेठी आहियां तव्हां ॿुधायो तव्हां छा था कयो?
बढ़िया, मां बि वेठ की अयां?
हा। हाणे ई थोड़ो सो बाबू वाबू आहियो, फ्री थियासीं। त लॻो थोड़ो सो ऐप में अची वञउ।
इहो ई मां बि सोचे करे भई लॻाई कॉल तव्हां ॾे।
जी जी। ॿियो भाभी?
ॿियो रोटी वोटी थी वयव खाई वतव रोटी?
न बसि हाणे बब्बू आयो आहे त हाणे हू वेंदो सिनान करण।
अच्छा।
पोइ रोटी‌ वोटी? तहां काथे रहंदा आहियो भाभी?
इहो सब काथे ॿुधाइणो आ?
न पुछ न हे त हाणे हिकु भइया सां माहिंजो ॻाल्हाइण थियो हो त ॿुधायईं हुनने की मां हितां जो आहियां मतिलबु ईीअं प्रोपर मतलब पंहिंजी जी प्राब्लम न बा कोई दिक़्कत ना आहे। ॿियो ॿुधायो तव्हां छा था कयो?
मां त फ़िलहाल फ्री हुयमि हिन माहिल रोट रोटी करे वरिती दुकान ते मोकिली। ऐं पंहिंजे पुट खे बि ॾिनी त हाणे मां फ्री वियमि त मां चयो कॉल लॻाए करे थोड़ी देर ॻाल्हाए वटि।
सही ॻाल्ह आहे बढ़िया बढिया।
हं। उह ई ॻाल्ह आहे न असांखे त मैसेज इहो ई थो अचे की हिन नाम बि न ॿुधाइणो अथव काथां था ॻाल्हायो इहो बि न ॿुधाइणो अथव
अच्छा। त यानी हिक अजनबी थी करे ता ॻाल्हायां।
हा हा बिल्कुलु ईएंं ई। उहे ई उहे ई चवानि पई ईअं कीअं भई असां हेॾी देर ता हाणे ॻाल्हायूं ऐं
केर ॻाल्हाए? हाणे ॾिसो हिकु थींदो आहे की कोई सिक प्रेम जो बि थी थो वञे पयो हाणे ग्रुप में एतिरा मेम्बर जुड़ियल आहिनि ॿ सौ ॿ सौ या अढाई सौ मेम्बर जुड़ल अईंन। कोई न कोई काथे न काथे कंहिंजो न कंहिंजो लिंक आहे। और कोई कंहिंजे थ्रू जुड़े थो पयो।
हा।
त हे ॻाल्ह त नॉर्मल थी आहे की साम्हूं वारे सां गॾ ॻाल्हाईंदो त हुनजो नालो त ख पतो हुजे की नाल
उहो ई त न, मां बि उहो ई सोच चवां पई कि, ईअं कीअं अञ?
तहां जुड़ल आहियो?
मां त ख़ैरु, कल्ह खां ई पई थी कॉल कयां मुंहिंजो आहे न काफ़ी समय खां, मां ज जोड़ियो हुयो पर हिन मुंहिंजो लिंक ओ ‌न पियो अचे टास्क न पियो अचे, मुखे कल्ह ई टास्कु मिलियो त मां हिनमें फोनु
मे माखे बि कल्ह ई मां बि कल्ह ई जॉइन कई आहे, त कल्ह माखे हीअ जान कारी मिली, कि हींअर तूं कॉल नथी करे सघीं, थी तोॾे कॉल ईंदई।
अच्छा हा, ईअं- ईअं ई माखे बि उहो ई मां पंहिंजी हुन में ॾिसां पई थी फ़ोन में, कि मुंहिंजे नाले सां अं कंहिंजे पास कॉल वञे तई या कोई मुखे करे थो, की नथो करे त ईअं त कुछ थिए ई नथो।
न त तव्हां उ कयो हा न, तव्हां एक्चुअल में मैसेज विझो आहें। त तव्हां मैसेज मैसेज विझण खां पोइ अगरि साम्हूं वारो चवे हां की मां तव्हांखे कॉल कयां थो, पियो तव्हां पंहिंजो एप डाउनलोड एप तव्हांजो ऑन हुजे आ, तव्हांजो एप बंद हूंदव, तहिंजी वजह सां तव्हां ॾे कॉल कोन थी अचेव।
अच्छा ईअं।
दी हाणे मैसेज विझो, और एप डाउ एप ऑन करे रखो, एप ऑन हूंदव त ही कॉल ईंदव, न त अन्यथा न ईंदो। थोड़ो हिन हे जो थोड़ो सो तव्हां जान मतलबु त
फिर बि आहेन, कल् ई मां बि हिन में कोल लॻाइण ऐं यां ओ अटेंंड कयां पई थी, त मूंखे बि पूरी जानकारी कोन्हे त मां बि हाणे
न जानकारी छॾ एचुल मूंखे बि न हाणे, हिकु भईया सां मुंहिंजो ॻाल्हाइण थियो। मतिलबु त हुन हाली मैसेज आयो, त हुन भइया सां मुंहिंजो ॻाल्हाइणु थियो। त हुन भइया ने इहा जानकारी ॾिनी, त उहाई जानकारी मां तव्हांखे थी ॾियांव।
सही आ साम्हूं वारे सां ॻाल्हायूं, त नालो त नथो पतो पए हिन शहर जो न साम्हूं वारे जी, एतिरी त जानकारी मिली वेंदी
चईं हुन भईया ने, मूंख नालो त ख़ैरु न पुछई की तव्हां काथे रहंदा आहियो? त मां उहो ॿुधायो मान हुने बि मांखे ॿुधायो, भले नालो न ॿधायो बाकी सिटीअ जो नालो हुननि मांखे ॿधायो मां बि ॿुधायोमानि, त पोइ हीअं चर्चा आं बिलासपुर जी, पोइ हींअ चर् चा निकि जी हुन भईया ने मांखे ॿुधायो की तव्हांजी भेण मतिलबु मुंहिंजी भेण बि बिलासपुर में रहंदी आहे। त हुन भइया ने मूंखे ॿुधायईं, कि मां रीवा में रहंदो आहियां। त पोइ मां चयोमांसि रीवा में मुंहिंजी बुआ रहंदी आहे। त हीअं ई पोइ ॻाल्हाइणु पो धीरे- धीरे ॻाल्हाइण चालू थी वियो, त पोइ भैया वरी थोड़ी मां भैया खां नॉलेज बि वठतो मांसि, मा चम भईया मां हाणे कल्ह ई अञा जुड़ी आहियां चईं हा यानी तव्हां हाणे जुड़िया आहियो न, मतलबु तव्हांखे न पतो तव असां इअ चैन हिन लाइ चालू करी आ, मतिलबु दिलसा मार्जिन ता खूं मां जुड़ो आहियां न, हुननि असां फिर हिक ही शइ चई की असां सिधी ॻालाइण हाणे बंदि करे रखी आह असां घर में सिंधी ॻाल्हायूं कोन था पया
पर मां त पतो तव सिंधी ई ॻाल्हाईंदी आहियां। मूंखे ॿी भाषा में सम्झ में ई न ईंदो आहे मूंसां ॿार मूंसा हिंदी ॻाल्हाईंदा आहिनि त मां चवंदी आहियां मूंसां सिंधी ॻाल्हायो हिंदी स्कूल में ई ॻाल्हाईंदा कयो। हिते विसरी मूंसां सिंधी।
असांजी मातृ भाषा आहे ऐ और अदर कास्ट में त तव्हां बि चई नथा सघो तव्हां त मजबूर आहियो अदर कास्ट वारे खां तव्हां त अदर ई ॻालाहाईंदव लेकिन तव्हां जेका सिंधी आहियो। तव्हां सिंधी ॻाल्हाईंदव पोई त तव्हांजा नंढा सिंधी ॻाल्हाईंदा न। त बसि वई नॉलेज थोरी मूंखे ॾिनो त उहो ई नॉलेज मतिलब मतिलबु थोरो सो जेको भईया न मूंखे ॿुधाई उहो ई ॻाल्हि मां तव्हांखे घुरायांव पई।
त उहो ई आहे न मां बि उहो ई पंहिंजे ॿारनि खे चवंदी आयसि की सिंधीअ में ई ॻाल्हायो नंढे खां ई नंढे खां ई नंढे खां ई मां पंहिंजे ॿारनि खे इहो ई चवान पई। कि सिंधीअ मे ही गाल्हायो उहो मुहिंजा ॿई मुहिंजो वॾो छोकिरो त बिल्कुलु सिंधी ई ॻाल्हाईंदो बाक़ी नंढे के थोरी बहुत ईंदी अथस सिंधी त हू ज्यादातर हिंदीअ में ई ॻाल्हाइण जी कंदो आ। सिंधी हू घटि ॻाल्हाईंदो आ।
चल मैं न हुननि खे तव्हां सिंधी में ई तव्हां चऊं मै मां सां तूं सिंधी में ॻाल्हाईंदे त ही मां तोखे जवाबु ॾींदी मां अनथा न ॾींदी मां। हीअ हिकु ज़िद करे वठो। रोज त हू कंदो आहे पोइ मम्मी मा सां ॻाल्हाईंदी कोन त पोइ सिंधीअ में ऐड कंदो।
की घर में त हू सिंधी ॻाल्हाईंदो आहे पर दु दुकान ते जीअं वेंदो केंदो आहे या स्कूल वेंदो आ त उते त सभु
अरे हुते उहो कस्टमर वग़ैरह जी ॻाल्ह ही तव्हां छदो। हुननि जी त घर में त खेरु प्रोपर ॻालाइणो खपे न सिंधी।
न हेतिरी न, हेतिरी न ॻाल्हाईंदा आहिनि।
मूंखे भाभी इहा शई यादि न मतलबु ध्यानु रखजो की तव्हां अगरि मैसेज कयो था न त साम्हूं वारो तव्हांखे रिटर्न में अॻरि जवाब ॾेवा थो की हा मां फ्री आहिया मां कॉल कयां थो तव्हां पंहिंजो जेको ऐप तव्हां न हो ऐप आॅन करे रख जो। हो आॅन कंदव ताढे कॉल ईंदव न त अनथा न ईंदव।
अच्छा, उहोई त न मां बि उहोई या न ॾिसां पई थी मां बि उहो ई की न सभिनि जा मैसेज अचंदा ता वञनि। पर न कॉल त कंहिंजी अचे ई कानह थी।
उहो मैसेज त बी मां उहो ख़ुद ॾिठम बापरे एतिरो अॻते थो वधे पियो हिकदमि बापरे हेतिरा मैसेज।
मां त कल लाकू अलाए घणा मैसेज डिलीट बि करंदी थी वञा पई तॾहिं बि हिन मैसेज अचंदा
न न हिनमें डिलीट उहो त गैलरी में न अथव त नाॅर्मल मैसेज अथव त तव्हां गैलरी गैलरी में त वञण जी ज़रूरत ई ना आहे।
न असल में छा आहे की मैसेज अचन था न त फोन है न हैंग करणु ती लॻे न त पोइ ॿिए खे वठि कॉल करि, या ॿिए कंहिंजी कॉल कॉल अटेंड कर त उहो खणिजे ई नथी फ़ोन इननि मूंखे डिलीट करण था पवनि पिया तॾहिं।
न न कंदव हिन मां ई मालिक वधाईंदव पोइ हिन मां ई तव्हां नईं
हा, वाहेगुरु करे ईअं ई थिए। तव्हांजे मुंह में घी शकर। कर विझणु ॾींमांव। चवांदी न उहोई मां बि हाणे जुड़ी आहियां त मूंखे बि उहोई लॻे की न सभ‌ सुठे सां ई ओ
न न न बढिया-बढ़िया सुठे सां कयो मां खूद कल जोइनिंग थी माखे सुठो लॻो हुन जेको भईया न मां अनुभव ॿुधाई हिन पांहिंजो उहा ॻाल्ह मूंखे मतलबु सुठी लॻी की हलो ठीक आ घर परिवार में त माण्हू ॻाल्हाए ई तो पियो, लेकिन हिन थ्रू न हिक जेकी हाणे असां ओ छाजे गूगल में अगर कोई बि कोई बि भाषा विझंदा आहियूं अची वेंदी आहे न कॾहिं ॿी सिन्धी भाषा काथे ईंदी आहे? असां त सिन्धी में चवंदा आहियूं थाजी वजव आ उई हुनिन जो मतलबु चवण जो मतिलबु ई की असां हुनिन सां ई ॻाल्हाईंदासीं, की असांजी ॿि भाषा अचणी खपे।
पतो तव कल, कल मां हिकिड़ो कॉल लॻायो त जंहिंखे मां लॻायो उहो मतलबु उन्हनि पंहिंजी सिटी ॿुधायन। मां त न ॿुधाईमानि उन्हनि पाण ॿुधायन पुछो मान तव्हां किथां था ॻाल्हायो? त चयन मां बॉम्बे मां थी ॻाल्हायां पई। त मां पुछियोमान बॉम्बे में पोइ सिंधी माण्हू आहिनि? चऊन ॾाढा सिन्धी माण्हू तवं ॾाढा आऊ अन जेका बि मतिलब अदर कास्ट जा आहिन या जेका विदेशी आहिन
पूंछ जो न भाभी? तव्हां नालो भले न पूंछ ॾिसो हाणे अगर तव्हां मैसेज पढ़ो अथव तक मां कल ई जॉइनिंग थी आहियां, और कल खां पहिरें कहिड़ो मैसेज आयो आहे? माखें कुछ जानकारी ना आहे लेकिन माण्हू सां एतरो ही कोई बि हुजेव कोई वॾो अथव कोई नंढो अथव कोई भाउ अथव कोई भेण तव जो बि मतलब हिक कुछ ॿि समझी करे तव्हां ॻाल्हाय जो मान ऐं मर्यादा में थी ॻाल्हाइणो आहे, बसि हुननि जे बारे में पुछिणो आहे, हाल चाल पुछिणो आ, जानकारी पुछणी आहे।
त उहो ई मां उन्हनि खां पुशों मांन त हुनिन मूंखे पाणे ई ॿुधायं हिन की मां बॉम्बे मां थी ॻाल्हायां पई, छोकी आवाज़ न पई अचे। त मां उहो ई चयोवमानि मूंखे तव्हांजी आवाज़ नथी अचे, त पोइ उननि पाण ई ॿुधाइनि मां बॉम्बे मां थी ॻाल्हायां पई, थी थो सॻे इजे क आवाज़ क्लीअर न ईंदी हुजेव?
थी थो सॻे या पोइ कूलर वग़ैरह हलंदो हुजने या
न-न उननि चयनि कि मां हिन मेल रोटी वोटी खाई करे फ्री थी करे ॿाहर राउंड ते आयम त मां चयो तव्हां कॉल कई तवं त लॻाय व हा, त उहोई सभु ॿुधाइनि पई त उहो ई पूछा पूछान पई पोइ अदर कास्ट जा माण्हू हूंदा आहिनि हुते ज्यादातर विदेशी माण्हू त पोइ हुनननि सां तव्हां कीअं ॻाल्हाईंदा आहियो? चयूं हो पाण मूं वटि ईंदा आहिनि चवंदा आहिनि असांखे सिंधी सिखारो असां सिंधी सिखणु था चाहियूं पिया।
न, लेकिन इया इहा ॻाल्हि मा सही में इहा ॻाल्हि असांजी जेकी, असां जी हिकु अन असांजे घर कम वारी माई ईंंदी अथव त उवा न मतिलबु आहे अदर कास्ट शुरू खां वठी करे न हिरल आहे न घर में ई कम कंदी आ त पूरो सिंधी ॻाल्हाईंदी तव। पूरो सिंधी, सिंधी ॻाल्हाईंदी चवंदी असां चवंदा आहियूं असांखां सुठी त तू थी ॻाल्हाई कोई बचपन सां हो मतलबु सिंधियुनि सां ई कमु कयो तई, सिंधियुनि जे घर वञी ॾाढो ई सुठो हलाईंदी आ, मां चवम बढ़िया अथव एतिरी नथी अचे जेतिरी तहां था ॻाल्हायो पो।
हा, मूंखे बि पतो त‌व शादी करे मां आयम, त मां बि सिंधी ॻाल्हाईंदी हुयमि वरी मुंजा ॿार थया त मां हुन्हनि सां बि सिंधी ॻाल्हाया त मुंहिंजे भईया खे इहा ॻाल्हि न वणंदी हुयस, मुंहिंजा जेके भैया हुया वॾा उन्हनि खे इहा ॻाल्हि न वणंदी आहे चवंदा की ॿारन सां हिंदीअ में ॻाल्हायो न सिंधी त कॉमन ॻाल्हि आ कोई बि ॻाल्हाए वठंदो हिंदी त ॻाल्हाइणु अचेनि ॿारनि खे, मां भई मां हिंदी न ॻाल्हाईंदी मान, मां सिंधीअ सां ई ॻाल्हाइण सिखी आयां त मां सिंधी ई ॻाल्हाईंदम।
सां, अगर बचपन सां विझंद् तव न त ॾाढो ई सुठो हूंदो, ॾाढो ई सुठो लॻे।
त उहो ई ॿुधायान पइ मुंहिंजे वॾे छोकिरे खे त सिंधी प्रोपर ईंदी थव ॻाल्हाइण प्रोपर पर सिंधी ॻाल्हायूं थव। केॾी मइल हुनखे अगर कोई फोन कंदुसि या कोई हिन कम सां मोकल
हिक ॻाल्हि अंञा, हिकु ॻाल्हि अंञा ॿुधायांव भाभी, तव्हां न काॅल केंसा बि ॻाल्हायो न तव्हां कॉल न कट करजो, त आटोमेटिक ॾह या ॿारहें मिनट में काल कटजी वेंदव त हिय बि जानकारी मांखे भईया ने ॿुधायांई, कि हुन हा, त हीअ तहां जीअं कोई बि तहां सां ॻाल्हाए थो न, केॾी मइल नेटवर्क नथो मिले या कोई बि ॻाल्हि की, तव्हां पंहिंजे तरफ़ां फ़ोन न कटजो।
अच्छा।
त पंहिंजो ऑटोमैटिक ॾह या ॿारहें मिंटे में ऑटोमैटिक तव्हांजी फोन कटजी वेंदव। बाक़ी मौको मिलियो त पो दुबारा कॾहिं ॿियो बि ॻाल्हाए वठंदासीं। हा, हाणे जुड़यल आयूँ त कोई न कोई त
अच्छा, पर- पर मां खे त इहो ई थो लॻे की जंहिं सां मां ॻाल्हायां थी त उन साम्हूं वारे त कम से कम मूंखे नालो त पतो हुजे कि मां हिन माण्हूअ सां ॻाल्हायो।
सही ॻाल्हि आ, न-न मां सिटी तहांखे ॿुधाए रखी, मस सिटी तहां ॿुधाए ता सघो। त हुने भले मां नालो न पुछियोम हुन भईया खां वरी हुन सिटी मूंखे ॿुधाय बाक़ी सिटी अगर तहांजी चाहो तेव त तां भले सिटी ॿुधाए था सघो।
मां बि, मां बि रीवा मां ई थी ॻाल्हायां पई।
अच्छा, तहां बि रीवा जा ही आयो।